हँ हँ गोर लागै छी
खुश रहू सोहागवती पुत्रवती धनवती रहू जुड़ायल रहू बढ़ियां छी
छी अहाँ सब ठीक छी
बढ़ियां छी
आओर की सब होइ हाँ बौऔ ठीक यै आओर की सभ होइये
किछो नहि हौइए बौआ एखन चाय बनेलौ हेँ आ दुनू गोटा छेलौ हें अखन तऽ पिलौ हें चाय एखन बैसले छी आब नाश्ता पानि बनैब किछो तहन नाश्ता करथिन
बाहर नहि गेलौ की घूमै फिरै लेल
नहि गेलौं बौआ आइ नहि गेलौं अरे नहि कतौ गेलियै हँ आइ घरेमे छीयै सभगोटा किये तऽ बौआ तऽ नै खेतौ कोनो अथिए नहि छै ठिकाने नहि छै केते गर्मी छै से
हँ बड्ड गर्मी छै
गर्मी अहाँके भेलै चाइ पानी
हँ हँ चाय पानी भऽ गेलै सब टा बौऔ अखन सुतल अछि
वाह
हँ बड़ी काल भऽ गेलै सुथरा कखनो उठि सकैत छैथ
अच्छा बौआ कोन बड यए अहाँके ने
नहि मतलब खेलाइत छथिन तऽ खेलाइत छथिन नहि तऽ भइ अगर घूमय के इच्छा भेल तऽ बस घूमय लेल रहै छथिन
हँ आइ काल्हिके बच्चा तऽ घुमनाइए फिरनाइ बुझिते छै पहिले के जमाना एकटा बौआ छै छलैये जे लोक बच्चाके छोटे रहै आ चाहे नम्हर रहे बच्च बच्चाके लोक आड़ि पर राखि दै छेलैए खेती पथारी लोक करै छेलैये धान रोपै छेलैये आ बच्चा खेल रहल यै आब से बच्चा छै आबके बच्चा सभके बाते किछु जुदा छै आबक बच्चा ओहन सभ नहि छै
आओर कहियो किछु कतौ कोनो प्लान नैऐ घूमै के
अखन बौआ अतेक गर्मीए गर्मीमे कत जैब घूमलै मौसमो नीक रहैत छै तखने तऽ कतौ घूमहो फिरहोमे नीक लगैत छै एखन तऽ मौसम तेहन गर्मी अइ जे कतहु जाउ तऽ गर्मिए छै घरमे पंखा खोलने रहु आ बैस तल रहू बस ओतबे मे छै अखन घरसँ बाहर वला बौआ मौसमे नहि छै ततेक गर्मी छै
हँ अखन तऽ घरसँ नी बाहरसँ नीक घरेमे लगै छै
हँ बहुत गर्मी छै बहुत गर्मी छै ताहि दुआरे जहन साँझ पड़ै छै छौ बजे
सुनलौं हें गाँव सुनलौं हें गाँवों मे कल्हि पाइन ताइन भेल रहै
हँ गाँवमे भेल बौआ पानि गाँवमे पानि तऽ होइया लेकिन लेकिन गर्मी जहिना के तहिना रहे छै कियाकि पानि भेला के बाद न ब तेहन नै ओ गुम क देय छै हवा हवा बहितै तखन ने
हँ हँ
हवा नहि ने बहै छै हवा नहि बहे छै तऽ ओ जैह के सएह भऽ जाय छै गर्मी रहिते छै रहै छै
हँ आओर कहियो
आओर सभ ठीक यै बौआ अहाँ अपनो तऽ किछु सुनबियौ अपनो बारेमे किछु सुनबियौ की की करय छैलो खाना बनि गेलै
नहि एखन नहि बनलै ह कनि लेटेसँ बनतै
अच्छा लेकिन
अहाँसभके बनि गेल
की सभ बनतै
आब देखियौ की सब बनय छै सब्जी छै रोटी छै जे बनय अखन नहि किछु अथी केलिये
कीके की सब्जी बनते अखन
कहलहुँ तऽ अखन नहि सोचलिय कि बनेबै
अच्छा एखन सोचलियए
नहि कनि लेटे बनेबै ना कियाक तँ बाबूजी नहि छथिन एखन ओ ड्यूटी पर छथिन हुनकर रात के ड्यूटी छुट्टी छनि तऽ एखन तऽ दिन राति दुनू करए परय छनि
तऽ लेट गीस्म हालमे तऽ बनाउ कखनहु खाउ पुरुषके रहै छै गरम गरम खानाके
सैह सभ यै आओर कहियो कतहु गेलो छेलोए घुमय फिरै ल
कहाँ गेलहुँ हैँ बौआ नहि गेलहुँ हेँ कतहु नहि गेलहुँ आइह घरेमे छी तै घरमे छी
कतहु दिल्लीसँ बाहर नहि गेलहुँ हाँ घूमय लेल
नहि कहाँ गेलहुँ हेँ गेल रही किछु दिन पहिले गेल छलहुँ घूमय फिरय लेल बेटी सने गेल रही बेट बेटी जमाय सभ सङ्ग गेल रही लऽ कऽ गेल रहथि तऽ गेलहुँ माता रानी लग माता रानी गेल रही बौआ माता रानी लग गेल बहुत नीक लागल बहुत नीक मैया के दर्शन तऽ भाग्यवालाक के होइ छै सभ सभकेँ थोड़ी भऽ जाइ छै माता जिनका बुलावा दै छथिन ओहय आबि सकैए वह पहुँच सकैत छनि हुनका
अखन तऽ फेर ओतऽ खूब भीड़ भऽ गेलै टिकटो नहि भेट रहल अछि
हँ तऽ हुन का मैया लगबुआ सभ दिना भीड़े रहे छै हमहुं सभ गेल रहियै त बड भीड़ रहे आँ बौआ गर्मी तऽ हमसभ जहि सीजनमे हँ जहि सीजन मे हमसभ गेल रहिय ताहू मे बड गर्मी रहे आ अखन तऽ गर गर्मीए छै बौआ तऽ ओतहु तऽ सएह हेतै गर्मीए हेतै
हूं राइतोमे रातिमे तऽ ओतह नीक भए जे एकदम ठण्डा मौसम भऽ जाइत छै पर दिनमे ओतह लगैत छै गर्मी
हँ गर्मी लगे आ ठंडा लगे भगवती के मैया के दर्शन भऽ जाय तऽ एहि स भागके बात किछु नहि छै बौआ क को माता जीनका बुलावा दै छीथीन उहै पहुँच सकै य बाँकीके नहि पहुँच सकै य आदमी हमरा अपने बहुते दिनसँ मोन लागल छलय बहुते दिनसँ एक बेर बनेलखिन टिकट अपने बनेने रहथिन लेक न नै पहुंच पयलहुं किया कि ओत्तअ बाइढ सब पईन सब भऽ गेलै ताहि दुआरे नहि पहुँच पयेलहुँ लेकिन एहिबेर जे छलखिन से ह एहि बेेर माता राानी बहुत सुन्दरसँ दर्शन देलथि
सएह सभ य आओर अहाँ की बनायब खानामे
हम बनायब बौआ खेनाइ खेनाइ तऽ दिनमे बनेने छलहुँ हेँ सब्जी चावल आब एखन देखियौ उएह दालि भात सब्जी बनायब
अहाँके हाथ के डालना के सब्जी तऽ बड्ड नीक होइय कनि बता दिय केना बनबै छी
डालनाके सब्जी डालना सब्जी बौआ उहै सभ पड़ैत छै ने ओहिमे डालना सब्जीमे आलू परोड़ कदीमा भाँटा इएहसभ पड़ै छै ने बाबू आब उएहके म के फोड़र दियौ उएहमे बनबैत छै सभके बौआ अपन अपन देखियौ बनबै तऽ सभ छै सभचीज लेकिन सभके अपन अपन हाथके सोआद होइ छै सबके स्वाद अलग अलग हाथ के होइ छै म ननैदो सब छथिन तऽ कहे छथिन जे अहाँ हाथ के डालना बड नीक होइया अहाँ हाथ
माछो बड नीक अहाँके हाथे माछो बड नीक होइए माछके तीमन केना बनबै छियै
माछके तीमनो तऽ माछोके तीमन तऽ बौआ सभ बराबरे बनबैत छै कहलहु तऽ सभ अपन अपन हाथ के स्वाद होइ छै हँ हमर हाथके सभके अपन पहिले तऽ बड्ड नीक लागै छलनि हेँ लेकिन आब हमरा अपने नहि पसन्द यऽ अपन हाथ के तऽ की कहु लेकिन बनबे तऽ
ह से तऽ सुनलहुं हें सबके जब अहा के हाथ के खेनाई बड नीक होइ या दीदिओ सभ कहै छथिन सभ कहै छथिन
अच्छा हँ होइ छै सभके अपन अपन पसन्द किनको हाथ के किछु नीक लगै छै किनको हाथ के किछु नीक
हमहु अपन दाय के हाथ के हमू अपन दाइ के हाथ के एक बेर माछ खेने रहौ तीमन बहुते नीक लागल हमर बियाहे रहै ओहि बीच मे बियाह सब पहिले एक बेेर बनेने रहे हमर मम्मी पपा सब सबगोटा चलि गेल रहथिन हमर बड़की दीदी के बेटी के बियाह मे हमरा स पंन्द्रह दिन पहिले हुनकर बियाह भेल छनि तऽ गेल रहथिन तब फेर हम बाबा हमर दाय ह तऽ हमसभ छलियै तऽ हमर दाइये छोटकी माछ रहे छोटकी माछ के तइर कऽ आ उएह झोरेलखिन बड़ सुन्दर बनेने रहथिन
अच्छा अच्छा हँ बौआ सबके अपन अप अपन कहलहुँ तऽ सभके अपन अपन हाथके चेंज भऽ जाइ छै बनबै तऽ सभके तरीका एके रहै छै लेकिन सभके अपन स्वादके सभके अनुसार अपन अपन हाथके होइ छै
सएह सबी अछि कहले कनी पूछै छियनि कि केना बनबै छथिन हँ हँ
अच्छा हमरो माँ जे कोनो खाना बनबैत छै किछो बना लैय छै तऽ बहुत नीक स्वाद रहै छै ओकरो हाथके खानाके लेकिन मायके मे मतलब नहीरा गेला के मतलब छै छै जे आब जहन लोकके बाल बच्चा भऽ जाइ छै नमहर तऽ नहि जल्दी जल्दी जा पबैऽ छै ने
हँ हँ
तऽ कतऽ जायब
हमरो हमरो नानी माँ के हाथ के तरुआ बड्ड नीक होइ छै आलू के पूरी बनबै छै चावल वाला ओहो बड्ड नीक होइ छै बहुत किछु ओहो बहुत बढ़िया बनबैय छै एक बेेर कोबी के भुजिया बनेने रहे हम खेने रहियै तहिया से हमरो मोन लगले रहिये ओकर हाथ
अ तऽ फेर दोबारा नहि गेलहुँ ओतऽ
नहि एखन एखन तऽ नहि गेलहुँ हें
अच्छा तऽ नहि जेयबै तखन कतयसँ खेबै जयबै तखने तऽ बौआ से बात होइ छै न हमरो सभके तऽ सएह हाल छै देखै छियै एखन हमर माँ फोन करतै जे बौआ दुर्गा पूजा में अभीहें बौआा दुर्गा पूजा में अभीहें लेकिन नहिरासँ तऽ बेसी सासुरके रहै छै ने कोनो चीजके जिम्मेदारी
हँ
तब देखियौ माता रानीके जे इच्छा होय माता रानीके इच्छा हेतै तऽ पहुँचबे करबै अहाँ अखन गाँव नहि जायब
आ देखियौ सभ ठीक रहल ह तऽ बौआकेँ लऽ कऽ जेयबै दुर्गा पूजामे
नहि तऽ कोनो बात सोच नहि तऽ छी
बौउआ भे गेल यए की
ह नहि गेलिये एखन
नहि गेलैए तऽ बौआ कतेक दिनका य जे बौआ नहि गेल यए एखन तऽ गाम
हम बौआ एखन साल भरे भेलखिन हेँ
अच्छा एक सालके भऽ गेलखिन
हँ भऽ कोन नहि एखन तऽख नहि गेल तऽ सएह सोचल जाए जे भगवतियोके गोर लगा देबनि
हँ बिल हँ जरूर जरूर भगवतियो के आशीर्वाद लेनाइ बहुत जरूरी छै बौआ बहुत जरूरी अपन जे घरके कुलदेवता होइ छथिन हुनका तऽ सालमे एक बेर दू बेर तऽ प्रणाम करय लेलए गाँव पहुँचबे करू हुनके आशीर्वादसँ सभटा नीक होइ छै
अहाँ सभ जाइ छी दुर्ग पूजामे गाँव
देखियौ माता रानीके जे इच्छा हेतै हुनके पर छोड़ि देने छ एखन तक किछो विचार नहि क केने छियनि हुनकर इच्छा हेतै तऽ जरूर पहुँचबै
एक बेर हमरो बेटीके रहै बड मोन खराब भऽ गेल तऽ कबुला कयने रहियै जे नीक रहब तऽ सभ बेर आयब
हँ हँ नहि पार लाग पाबै छैय न गाँवो जेनाइ कोनो आसान बात छै अहाँ सब तऽ गेलो रहू किछु दिन पहिले
हँ गेल रहियै हमरा साउस के बर्खी रहै ने तऽ गेल रहियै साउस नहि छथिन न हमर ससुरजी तऽ छथिन लेकिन सा साउस नहि छथिन एक साल भऽ गेलन गुजरला तऽ हुनके बर्खी छलनि तऽ ओहिमे गेल छलियै आब देखियौ दुर्गा पूजामे जे भगवती माता रानीके जे इच्छा हेतै